हैलो
हँ हैलो
की हाल
ठीक छैन गोर लागै छियैन
खूब खुश रहु और
और सब बढ़िया छनि ई सब ठीक छैथ
हँ हँ ठीक ठाक आउर की सब होइ छै
नहि किछु अखने खाना पीना खेलियनि हन् आउर क च् ग च् कोन
कथीे के भोज
छोटकी चाची क
अच्छा चाचीके एगोदिस्ट छलनि
ह तऽ उएहे पप्पा सबके नोत देने छलखिन तऽ पप्पा सब खाय ले केओ नहि गेल खिन त ओहे ख खाना दै लै आयल छलै अखने
अच्छा
ई सब की खेलैथ
ह जेवारी आइ छलैया आ बेलौन मे अपना गाँवके
से नय पता छैन
ह जेबाड़ी छै कहां दैन अँहु चलि जाउ एगो सुट एगो सूट सब पहिर कऽ अहूँ भोज खायएब जाकऽ
नय हम तऽ अपना गाँवो मे नय जाइ छलहुँ भोज खाय ल एतऽ की जाय
अ लोटा लऽ क लोक जाइय ऐंठ उठाऽ ऽ अनबै सौस लऽ दही चूड़ा चिन्नी तरकारी सब हम पहिले हम
से तऽ से तऽ बच्चा में जाइ छलियै तखन
हमसब उठाए कऽ आनैत छलियै तरकारी चोड़ा चोड़ा कऽ
हमसब तरकारी नय रसगुल्लाा के भोजमे रसगुल्ला गिलास मे उठा कर लहु
हँ तऽ हमरा हमरा टाइम में रसगुल्ला कहाँ होइ छलै हँ
अच्छा
हँ चूड़ा दही हँ
ह तऽ हमसब रसगुल्ला के भोज में जैयै तऽ रसगुल्ला उठाक के अनलियै
हमसब सब्जी अनीयै उठा कऽ उम्हर से उम्हर से सब्जी दऽ कऽ जाइ आ की हियाँके उठाकऽ गिलास लोटा में राइख लियै जेकि दुबारा आबे कि कहै फेर सब्जी दियौ ने तऽ कहै है एखने तऽ देलियौ हँ तऽ सब कहै जे ई दही नय ने खाइ छथि ई सब्जि चूड़ा खाइ छै एकरा दही ने कनि बेसीके सब्जी की तहन चल जाबै बेलोन भोज खाय लए कनि सब्जी उठा कऽ आइन लेब
आब कहाँ कियो सब्जी सब उठबै छै
हं सेहो बात छै आब खेतै के
हँ आब तऽ अपने लोक दै लए तैयार छै लैएवला करै छै अभाव
आउर सब
और सब बढ़िया छैन
बनभोज केलहुँ
नय कहाँ केलियै हमसब बनभोज आम ताम किछ फड़ले नय छलैन तऽ की करबै बनभोज
अच्छा सासे के कहियौ कलम में बनाकऽ खेनाइ सब खुआ देब
कटहर अपन सड़ सड़ के खसे छै ओकरे जकरा खाय कहै छै अपन उठा के लऽ जाइ छै ओहै बनभोज होइ छै
अच्छा
हूँ तऽ हमसब नय कहियौ आइ तक पहिले हो शुरूएसँ कहियो देखनयो ने छै बनभोज
हमस तऽ बाबू नारायन बाबा के नातिन सब छले हं
हूँ
सब संगे करिये किछु खर्चा घरोक लोक देत किछ छुपा छुपा कऽ लऽ जइयै हां हँ समान सब
हूँ
चाउर दाइल हँ जीर मिर्चाइ तेजपात जे होइ छै साग सब्जीसब किओ किछ क किओ किछ एनाहि कऽ
हँ जेकरा घर में जे रहैत जे चीज
हँ हँ
हूँ
आओर
तेना हमसब माछ मसके करै छलियै
आँ
तेना हमसब मछली सब नय होइ छइन
हँ
से जेना बीस गो के तीस गो के सब रुपैया दै छलै अपना में
जकरा मतलब तेल प्याज ई मसाला सब
हां
ई सब सब अपना अपना घर स सबके घर में ई सब रहिते छै
हँ हँ
तऽ ई सब सब अपना घर से आनय आओर तखन हमसब माछ के मुर्गा के ई सब पार्टी कर छल
मुर्गाके तऽ नय होय हमरा सब डोका जे बिछि लि खपड़ कात में
ह तऽ अपनासबके घर में मुर्गा नय ने बनैत छइन
हँ हँ तऽ डोका बने पप्ताे वएह रजवलिया जी वएह बनबै हँ आ माछ जे यए पोखरि में मराइ तऽ माछ पोखर के रहे आओर बकी खर्चा चाहा अपन सब पैसा सब दए केओ तेल कटोरी कटोरी में एतेक एतेक अन नहि तऽ अपन च सब पीस फइस क तन मछ बने
हँ तऽ हमहूँ सब दिय तऽ ककरो केओ बेसी तेल देै केओ कम तेल देै कह तो तोहरांगना सेत की एलु है तऽ सत भी एलसँ देख द
ओ माछ भात के तऽ भोज होते सबके की है तू सब भोज माछ भात के भोज केलही ने जे सब वैष्णव रहथिन भूत देखैत हेतौ गाछ परसँ खाये जेतो माछ पर मे भूत प्रेत ज्यादा अथी करै छै हँ माछके भो जहियआ भोज करियै तहियआ खिलैयै सिङही प्ताली
अच्छा
हँ चिन्ंगी पताली में जे बहुत सारा प्रकार मे मइट सब द खेलइ छलै हे सब घोरन ढील सब दऽ दैते पत्ता में हँ भूत लागैत तऽ नहिए हँ ओ बच्चू मुखिया जी य तकर सबटा आम हिल ओकर सोहर रहे कलकतिया गाछ रहे सब
ई जे कहे छथिन ने से हमर मम्मियो सब खेले छले कियाकि हमर मम्मीसब सबके हमर मम्मीसब खिस्सा कहैत छलै जे एगो खेला होइत छलै जाहि में मतलब लोक नाटक करै छलै भूत लागैके
लागो जाइ छलै हँ
कहै छियै तऽ न तक करे छलय भूत लागे के ई सब ई सब अपन गेलै बथुआ नय कथ के साग होइ छै तऽ सब ठंडी मे गेलै बथुआ साग करे लए खेत में आ ओते इहा वला खेला एगो छोरी खेलना चालू केल ओतऽ छलै खूब भयंकर कऽ तारक गाछ तरज छ ने तऽ खूब भयंकर के गाछ ओ गाछ रहे कनि भुताट टाइप क तऽ ई सब एकरा सबके लोक सब खिस्सा कह हइ जे ओतय भूत छै एना छै तऽ ईसब बुझै छीयय कि हमसब छोट छी ने तऽ हमरा सबके डरबै दुआरे ईसब झूठ फूसके कहैया जे ईसब नय जाइयतऽ
अच्छा
ओ छोरी अपन जाइ तऽ आ अपन के तसक खोई कऽ आ मथा तथा एना एना केश सब ओकरा गाछ लग जा कऽ करै छलै देखिके देखिके सोना भूत लाग गेल भूत लागै आ कि एते बेर ओकरा ठीके में तेहन के भूत लगले अचुरी पगल भऽ गेलै खुम् मासा सब अथी भ सबके लगले कऽ नाटके करै छै लेकिन तहिके बाद सब को मारै सब छोड़ी दौड़य लगलै पागल जेना सब कहै छै जे एना किया करै छल नादक करै छलै तऽ एतेक थोड़े करितै खूब जकरे खूब कान है तखन मम्मी सब सब भा अंगना भागल जाय छोड़री खिहारने जाय सबके
तखन मम्मीसब अपन अंगना हँ मम्मीसब सब दौड़ दौड़ कऽ अंगना मे नुका गेलै अपन ऐगो छलै गाँव लग झाड़े वला तकरा नाना सबके कहलकै तऽ नाना सब ओकरा लग गेले तखन कहलकै जी हमरा गाछ लग ठाढ़ भऽ कऽ हमर नक्कल करै छलए एना एना करै छलै तै हम एकरा देह में लागि गेलहु तय दिन फेर साग साग तोड़ नइ जाइ छल
हम सब तऽ की हमरा सबके जे लागे बच्चू मुखिया के आम सब लागे कलकतिया आम रे हैया हया हम जाइ छ ललबा के कहे ले रूक तुमहर सबटा खोपड़ी मेनुका जाथिन कहथिन की हे बंधन तर में बू नय आबै छियै हेलो
हँ
हँ बन्धन तर में भूत नय आबै हनुमान चलीसा बाबू नरेन बाबा ब पढ़ ह लागै तऽ एतबी तक करिय गुड़िया बच्चू मुखिया के नातिन के जे लगबे ओ भार टांयग केऽ आबे ने बाप रे ओ ते सबटा पूरी तुरी पीछा से उठा लय
हँ
बढ़िया अपन अपन जी जान लऽ के पड़इ छले हँ
तऽ हुनका ठीके लाइग जाइ के ओ नॉटंकी करैत छलखिन
टंगकी करेय पुल्कित्वा जे आ जाइया ओकर करिक साखपे माइर माइर कऽ तोयार दे
हुँ तऽ एनामे तऽ माईरे खेतै सब
हँ पुल्कित्वा अपन ओतऽ बाबू नरायन बाबा केँ गाछी लग मऽ अपन रिक्सा ठार कऽ कऽ परैल एय छौड़ी सब केँ भूत लागल छै जाय केँ छोड़बे जाही गऽ हँ पूरी तूरी उठा कऽ खा जाय
तऽ किओ ब किओ बाजै नै
हँ बाजेसँ भरियो अपन भार राखि कऽ पड़य जी जान लऽ कऽ तऽ बैजतै केँ सोलकन सभ केँ पूरी केहन केहन होइय साँच एहने एहने हँ जेकि देखिये जे मरघट्टी दिसन भरिया आबे छै कि सिगहि पता शुरू कऽ दै सभ पकड़म पकड़ा हँ आ बस पूरी अपन भा पूरी बला तऽ आगू राख छै ने भरिआ जे पीछाँसँ मतलब नहि लेय कौआ कुकुर हँ तऽ सिंगही पतडाली केँ डरे अपन ओहो भरिया भार राखऽ कऽ पड़ै जाय अपना सबके घर दिसने हे हो धिया पुता केँ भूत लागल छै सभटा भार नोच कऽ खा गेलै आ तऽ बेसी नहि लै चारि गो पाच गो पूड़ी लऽ ले जाहिमें सब छोड़ी कनि टाटा खा लिये ओतबी नोचिये हँ
बेसी लेतै तखत तऽ ओकर भार
भारकेँ हेतै ओ बड़ मुश्किल भऽ जाय भरीया सब निकलऽ नहि चाहै की
कहैत हेतै ओहि गाँव केँ लड़की सब कऽ भूते लागल रहे छै
तऽ टंगे टूटि गेलै ने तऽ पुछतिये बाप रे कनिया अहाँ बेटी केँ जे भूत लागल रहै से पुछू नहि सभटा आम झायर देलक हे देखियौ हम जाइ छी मीरा माय सँ अचार बनबैय एबै की करबे सबटा आमे कऽ नाश कऽ देलकै हँ आ बाबू नारायन बाबा तऽ हनुमान चालीसा तऽ कुन दिन चलीसा हाय बंधन तर मऽ भूत नहि आबै छै खोपड़ी मऽ घुसि जाथिन
तऽ हुनका सब कऽ नहि बुझल रहे की ई सब नाटक करै छथिन
एना थोड़े एते एहन कए दै जे बुझाते नइ रहै ककरो जे नटक छै सिरियसली हँ आ तै मऽ बाबा केँ सारा परड़का मिट्टी सब द दै कहै नै नै एकरा तऽ सच मऽ हरदेव चौधरी लगिए गेलै हरदेवा लगलै एकरा आब हँ जेकि हमसभ अगिला दिन जे कहते हे आइ सब खेल खेलिह तू सब लेकिन भूत बला नहि खेलिहे त सब शुद्ध बुद्ध नहि रहे छै बड़ नुकसान भऽ जाइ य हँ हँ
पहिले तऽ जीना हराम हेतै सब कऽ
हँ खोद्दल आम लऽ कऽ देथिन हइ खो नऽ ई आम उलटा देथिन खोदलाहा कऽ अन्दर कऽ देथिन हले भूत लगलहुँ हऽ आम खो हँ हेलो हँ हमसभ कहियै नै ई आम नहि देब नीक आम दिअ नीक आम ओ छुपा लेथिन हँ कहिए नीका आम दि यऽ आ तऽ नय नय इएह आम खो ने नीक छै ई चिक्कन छै कहिय एकरा भूत छियै की ढहलेल हमरा बनबैे ई छोरी यब एकरा पता केना छै जे तर म खोदल आम छै हं नातिन कह हे यौ बाबा भूत छियै ने भूतके सबटा पता रहै छै आ न कऽम दऽ दियौ एगो
हं नय तऽ मचोइरो देत
मचोड़ि देत ओ जे लाइटिंग करथिन ने तऽ बीस बाइस बेर हाथ मटियाबैत छलखिन हुनकर लोटे लऽ कऽ भाइग जइये लोटे लऽ कऽ पड़ा जइये हँ तऽ कहथिन बाप रे बाप एकरास सब हाथक पानिओ नहि पीब सकैत छी आ पानो हमरे सभ सबसँ इसकुल परका कलस मंगबय छलखिन हेँ
हूँ हूँ
हँ वएह कहथिन सब सिंही पताली की खेले छो जे बुझही तटहल्का